ह हेलो
हेलो
नमस्कार की आवाज साफ आबि रहल छै
हँ बिलकुल साफ आबि रहल छै नमस्कार अहाँ केहन छी
हम बढ़ियां छी अहाँ सुनाउ
हमहुँ ठीक छी पहली बेर गप भय रहल छै तऽ परिचयसँ शुरुआत करैत छै करैत छी
हँ जरूर अहाँ कतय से छी
हम बिहारसे छी अहाँ
दुनिआँ बहुत पैघ छै मुदा कखनो कखनो समान जगह लोकी जेठी जाइत छथिन
सही कहलहु मोबाइल आ इंटरनेट दुनिआँके बहुत छोट बना देल छै
ई बात पर हम सोचैत रहि बीस पच्चीस वर्ष पहिने लोक एतेक आसानीसँ बात नहि कहि सकैत छल
बिलकुल तखन फोन सेहो बहुत कम लोकक पास रहैत छल
आज दूर रहनी कोनो समविदसँ बात करबाक होइत छल
तखन चिट्ठी लिखल जाइत छल
सोचू एकटा सदेश पहुँचैमे सप्ताह लगि जाइत छल
आ अब एक सेकेंड मे वीडियो कॉल भहि जायइत छै
तकनीक वास्तवमे अद्भुत छै
हँ मुदा एक प्रश्न अछि
की
तकनीक जीवन आसान बना रहल छै कि जटिल
रोचक प्रश्न छै
अहाँके की विचार छै
हमरा लगैत छै जे तकनीक स्वयं समस्या नहि छै
हँ
ओकर उपयोग केना कयल जाय ई महत्वपूर्ण छै
बिलकुल सही
मोबाइल से पढ़ाई सेहो हो सकैत छैे
आब पूरा दिन समय बर्बाद सेहो भए सकैत छै
के साधन मुदा परिणाम अलग अलग
ई मनुष्यक निर्णय पर निर्भर करत छै
अहाँ मोबाइलपर सभसँ बेसी की करै छी
सिखबाक प्रयास करैत छी
मतलब
डॉक्युमेंट्री देखैत छी लेख पढ़ैत छी आ नव विषय सिखैत छी
ई बहुत नीक आदत छै
हमरा अहाँ
हमरा इतिहास आ विज्ञानक विषय बहुत पसन्द छै
अच्छा इतिहास वास्तवमे रोचक विषय छै
हँ कारण इतिहास जब मतलब मानव सभ्यताक यात्रा बुझब
सही
आखिर हम एते तक केना पहुँचलियो ई इतिहास बतबे छैय।
अभिज्ञान बतबै छैय जे आगाँ कतय जा सकैत छी
वाह ई बाक बहुत नीक छैय
धन्यवाद
कखनहु सोचने छी जे मनुष्य हजारो वर्ष पहिने केना जीवन बितबैत छल
हँ बहुत बेर
तखन ने बिजली चल
नहि इंटरनेट
न मोबाइल
ना आधुनिक वाहन
मुदा मनीष धीरे धीरे सबबकिछु विकसित कैल
ई मनुष्य च ज्ञासा सकते छैय काबिल अहाँके आवाज हेलो
तोहर आवाज नहि अछि
ई मानव जिज्ञासक शक्त छैय मित्र
जिज्ञासा वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण छैय
बिलकुल
प्रत्येक महान खोज एक प्रश्न सूर भेल
कियाक
केना
जँ एहन करी तऽ की होत
ई प्रश्न दुनिया बदलने छैय
सही कहलूहु
अहाँके इसकुलक दिन याद अछि
बहुती स्पष्ट
हमरा लगैत छैय जे इसकुल जीवनक सभसँ रोचक समयसँ एक होइत छैय
ह्म ह बिलकुल कारण तखन जिम्मेदारी कम रहैत छैय।
आ सपना बहुत पैघ रहैत छैय।
बिलकुल
अहाँके कोन विषय पसन्द छल
विज्ञान
कियेक
कारण विज्ञान हर चीजक पाछाँ कारण खोजैत छैय
ई बात हमरा बहुत पसन्द आयल।
उदाहरण लेल आकाश नीला किएक देखा दैत छैय
हँ
वर्षा किएक होईत छैय
सहि सहि
विज्ञान प्रश्न पूछैत सिखबैत छैय।
शायद यह कारण वैज्ञानिक सब बच्चा जेका जिज्ञासु रहै छथ
बहुत सुन्दर बात कहलव
आजुक समय मे जानकारीक कमी नहि छैय।
मुदा ध्यानक कमी जरूर छै
ई तो बहुत गहरी बात छै
बहुत लोक घण्टो मोबाइल चलबैत छथि
हँ
हँ मुद्दा कुछ मिनट लगातार ध्यान लगैब कठिन लागत छै
ई समस्या बढ़ि रहल छै
कारण हर समय किछु ने किछु ध्यान भगं करबाक प्रयास करैत रहैत छै
तखन समाधान की हो सकैत छै
प्रतिदिन कुछ समय बिना मोबाइल बिताबु
नीक सलाह छै
किताब पढ़ू
हँ
टहलहुँ
सहि सहि
आ किछु समय सिर्फ सोचबाक लेल राखू
सोचबाक लेल समय बहुत लोग एहि पर ध्यान नहि दैत छथिन
मुदा एक विचार शान्तिमे चल लैत छै
ई बात बहुत प्रभावशाली छै
धन्यवाद
देखू पहिली बेर बात भए रहल छै
हँ
मुद्दा लगैत छै जे बातचीत बहुत स्वाभाविक चलि रहल छै
कारण विषय रोचक छै
हँ अहाँ सुनैत सेहो नीक छी
ह ह ह धन्यवाद
समय केना बीति रहल छै पता नहि चलि रहल
जखन बातचीत अर्थपूर्ण होइ तखन समय जल्दी बीति जाइत छै
ई तऽ बहुत रोचक लागत
ह आइ मनुष्य मन पर गप्प करैत छै
हमरा हमेशा एक बात सोचबे छै
की
आखिर आत्मविश्वास आबैत कतय से छै
बहुत लोक सोचैत छथि जे आत्मविश्वास जन्मात होइत छै
हँ
मुदा हमरा अनुसार आत्मविश्वास बनबोल जाइत छै
केना
छोट छोट अनुभवसँ
उदाहरण
जे केयो पहिली बेर मञ्च पर जाइत छै
हँ
तऽ ओ घबराइत
स्वभाविक छै
मुद्दत दस बेर बीस बेर पचास बेर कयला पर
डर कम भए जायत
आत्मविश्वास बढ़त
मतलब आत्मविश्वास कारबाहक परिणाम छै
बिलकुल
ई बात बहुत महत्वपूर्ण छैय।
अधिकांश लोक प्रतिक्षा करैत छथि
ककर
आत्मविश्वास आबेक
जबकि पहिनेे काज शुरू करबाक चाही
सही बिलकुल
डरक विषयमे अहाँ की विचार छैय
डर खराब चीज नहि छैय
रोचक
डर हमर सुरक्षा प्रणाली छैय।
मतलब
जँ डर बिलकुल नहि रहैत तब मनुष्य बहुत खतरनाक निर्णय लैत
हँ
समस्या डर नहि छैय तखन समस्या छीयै जखन डर हमर निर्णय नियन्त्रित करय लगैत छैय
ई अन्तर बहुत महत्वपूर्ण छैय
बिलकुल
खुशी पर अहाँ की विचार छैय
बहुत लोको खुशी के भविष्यमे खोजैत छथिन
हँ
जखन ई भेलट तखन खुश होइ
सही सही
जखन ओ होइ करब तखन खुश होइब
मुदा ई प्रक्रिया कखनो समाप्त नह होइत छैय
बिलकुल
ताकन वास्तविक खुशी की छैय
हमरा अनुसार खुशी दू चीजक मिश्रण है।
कोन कोन?
प्रगति य कृतज्ञता
चलो ठीक अछि तब बादमे बात करब।
बिलकुल